हेलो हँ की हाल चाल छै।
ठीक छै, तोहर की हाल चाल छय।
हमरो ठीक छै।
हँ आरो सब कही, खाना पीना भऽ गेलौ।
नहि अभी नहि भेलै हा, तोहर भऽ गेलौ।
नहि अभी नहि भेलै हे। ट फ
पढ़ाइ लिखाइ चलै छै तोहर।
हमरो चलय छै।
आरो
आब तो तोहर परीक्षो हुअ बला छौ।
हँ हमर परीक्षा छै, एहिबेर टेंथके बोर्ड।
ओ हूं तब खेलहो लेल जाइ छी की।
हँऽ जाइ छै, अभी तऽ नहि जाइ छिय, बोर्ड छै उहे चलते। बच्चा रहियै, तऽ जाइत रहियै, मंदिर पर खेलऽ।
कथी सभ खेलैत रही।
बहुत अथी खेलैत रहियै, छुपन छुपाई खेलैत रहियै। पकम पकड़ाय खेलैत रहिय, बहुत चीज खेलैत रहिय, हॉकी गुल्ली डंटा, हँ गुल्ली डंटा, ई सब चीज खेलाइत रहिये।
ओ, चोरिया नुकिया खेलय मे तऽ हमरो खूब मजा आबैत रहौ।
हं चोरिया नोकिया तऽ, हमहूँ सब खेलइते रहैत रहियै।
कोना सानी सब खोजैत रहियै, जे केम्हर कोना मिले, जे घुस जइये, नुका जइये।
हम सब तऽ ओ जे गाय भैंसी भूस्सा खााय छौ ओकरे भूस्स कार में घुस जाइत रहियै हम सब
नुकै लेल।
हँ, केओ खोजिए नहि पबै, सुबह से शाम तक।
जा
तऽ फेर ओकरा, फेर ओकरे छौ।
आ हमस तऽ भेराइटी, भेराट- के जगह सब खोजैत रहैत रैह, जे केम्हरो मिल जाय जे नुका जाइयैऽ।
ओ, हम सब त ओतय जाइत रहियैऽ, आरो अब केकरो सब के बारिये -झाड़िये घूमैत रहैत रहियैऽ।
ओ पहिले भूसखार ई सब बहुत्ते रहै ने गाममे
हँ
भूसकारार् रहै, मरैया ई सब टाइप के बनल रहैत रहे तऽ उहैए सब मे नुका जाइयैऽ
हँ, आब तऽ किछ छेबे नय करय।
आब तऽ नुकाहो वला ओत्ते जगह नय मिलतै।
नय - नय पहिले तऽ सबके दलान पर बीसगो, माल बान्हल रहैत रहय हर समय, दस गो, बीसगो
हँ-
आब तऽ नय एक्के, दुू्के आदमी रहैय छै।
आ कबड्डी खेलऽ में कत्ते मजा आबैत रहय पहिले।
हँ कबड्डियो खेल्ला में बहुत मजा आबय।
हँ। ओकर एक -दूगो फकरा सब बझी त, कथी सब फकरा सब पढ़ैत रहय उ सब मे
ओ मे खेलैत रहियै, खेल कबड्डी अड्डा तोहर बाप बू्ढ्ढा, तोहर मैएऽनेंगरी पकड़ि लेलियऔ टेंगरी
आरो?
आरो खे -खेलैत रहियै, आरो सब बहुत फकरा रहय।
चम्मच मे जीरा
ह, आरो कहि तऽ
कबड्डी-कबड्डी- कबड्डी -कबड्डी, आरो कथी क - इ सब बहुत पहिले से फकराा सब रहै, आब सब बिसरि गेलियैऽ।
चम्मच मे घ्यू आइ लव यू-
ओ ईसब फकड़ा रहैऽ। आरो, आरो कथी सब रहै रे? बहुत नीक -नीक फकड़ा सब रहै।
आरो बोतल में रस, मार भसा भस इहो सब रहै।
ह, हँ इहो सब रहैऽसही कहली।
आरो हमसभ खेलैइत रहियैऽ।
हूं-
खेलऽमें तऽ बहुत मजा आबैत रहैऽ।
पहिले के खेलो सब निराला होइत रहैऽ की?
हँ -
लड़की सब जे खेलतौ रहै, कथी? दूगो हाथ पकड़क आ कुदका कुदकवला खेल तोरा ई साइड से उ साइड, उ खेल के नाम कथी रहय?
आ एस्स क्रीम।
हँ आइ स्क्रीम, मलाईस्क्रीम एकतालीसबे फालतू, डबल डबल फालतू सेऽवला
इ सब ते लड़को खेलाइत रहय।
आ कोकोनट रस्सी वला जे रहै गेम
हँ, कूदफान करऽ वला।
हँ, आ अस
जहाँ, अम्मा छऽ हँ, कित-कित-कित
हँ ठण्डा में तऽ ई सब खेल फेमस रहै एकदम, लड़की सब खेलतो रहैऽ खूब जम कऽ।
हँ-हँ।
हमर सबके इसकुल में टिफिन होइत रऽहै।
हँ।
आ तखन स हमसब कलास मे नैय जाइत रहियै तखन जे अथी बड़का गोके जगह खोइज लेलियै रहा मैदान आ ओत तै पर अगरम बगरम बना क चार गो पांच गो खाना, आ कीत-कीत-कीत-कीत खाली खेलैत रहियो।
ओ आ छुट्टी तक कलास मे नैय जाइत रहीं?
नैय छुट्टी तक जेबे नै करैत रहै, खाली खेलैते रहियै।
ओ।
इसकूलो में बहुत टाइप के खेल सब रहै, कैरम बोर्ड रहै, रस्सी कूद रहै।
हँ आब तऽ सब चीज सरकार दै छै।
बैडमिंटनो रहै।
हँ बैटो बॉल दै छै लड़का सबके।
किरकेट तऽ लड़का सबके फेमस छेबे करै।
गाम बैट बॉल देलक, सब चीज देलन सरजी सब।
हूम्म।
अभियो सब खेलाइ छै कि बैट बॉल?
पहाड़ पानी खेलैत रही?
हाॅं, पहाड़ो पानी खेलाइत रहिये।
पहाड़ पानी में कथी होइत रहै? कनि बिसरि गेलियै हम, तू बताई तऽ?
एगो रहैत रहे उचगर के ठेहा, मतलब जेना भेलौ पलंग-तलंग चौकी ओते मुच रहैत रहै अथी आ नीचा रहैत रहै एगो लड़की, कोनो बतलब जे चोर रहल से। ओकरा कहलक कि पकड़ आब हमरा, आ हम पहाड़ पर चड़हल छियऽ, त हमरा पकड़ पहाड़ अ-अगर पानी में गेली आ छू देली त फेर तोरा चोर बना देतौ।
आच्छे, इहे टाइप के एगो आरो गेम रहै न करेंट पानी?
हँ, करेंट पानि।
जैमे छु दैत रहै तऽ जेना मूर्ति जेकाँ बनल रहैत रहै, फेर दोसर से कोनो गे खिलाड़ी एतौ रहैऽ, ओकरा कहतो रहैऽ पानी, तब ओई के बाद ओ हिल सकैत।
ओ भागऽ लगैत रहै, हँ।
आ इहैऽ में जे ओ बीच में हिल जेतै रहैऽ तऽ ऊ चोर बन जेत रहैऽ, नैय?
चोर बन, हँ चोर बन जैइते रहैऽ।
आब पहिलेके खेल सब होइत रहै बेजोड़-बेजोड़।
हँ।
हमसब बच्चा रहियै तऽ गुड़िया वला खेलैत रहियै।
हँ गुड़िया बला अथी कनिआ बन कऽ
हँ गुड़िया के नया नया कपड़ा सब साड़ी सब पहिरा क पर्स टाँंग क लऽ जेतियै रहै घुमाव लेल मार्केट।
हँ
आ गुड़िया नै तऽ तकिये पर।
हँ हँ पहिले के इस्कूलो में बच्चा सब खेलैत रहै कागज के गुड़िया बनेैतो रहै।
हँ कागज के गुड़िया बना क ओकरा कपड़ा ई सब पहिनइते रहै नया नया हल्दी मेंहदी करैत रहै गुड़िया के।
हँ इस्कुल मे न
हँ
एगो कपड एगो कागज के हरियर रंग से रांग क कपड़ा बना देतौ ऊपर लिख देतौ हल्दी।
आ आ एगो कागज पर पियर रंग से रांग क लिख दै छै मेंहदी।
हँ आ हल्दी मेहदी गुड़ियाके करतौ।
हँ
आ एगो एगो कपड़ा के लाल रंग से रंग क लिख देतौ रहंगा ओकर बियाह करतौ।
हँ आ लड़को के शेरवानी पहिना दै छै।
बहुत हम एहन बच्चा सबके देखलियै इसकुल मे
हँ
जे इहै करतौ तीन रंग के कपड़ा बनेतौ हरियर पीयर आ लाल
हँ
एगो हरदी के कपड़ा एगो मेहदी के आ एगो बियाह के
हँ ई सब करैत रहै छै बच्चा सब जब मोन नै ने लागल स्कूल में तऽ इहे सब केलक बैठ कऽ।
हँ सरकारी इस्कुलमे तऽ आरो।
हँ आ सबके बेग अगर बच्चा सबके चे
बेग अगर बच्चा सब के चेक करबही त खाली उहे सब मिलतौ हल्दी मेहदी के चीज सब।
हॅं सरकारी स्कुल मे कनि टिफिन ज्यादा देर के दऽ दै छै न दू घंटा के टिफि
हँ हँ हँ
दू दू घंटा के टिफिन दऽ देलक तऽ ओते देर बच्चा सब अपन खेलबे करल गुडी गुड़िया बना बना कऽ।
हँ गुड़िया बना बना कऽ सभ खेलबे केलक सब।
रस्सी कुदलक तऽ तुरन्त कुछो केलक कुछो कऽ कऽ अपन टाइम पास केलक।
बैडमिंटन मॅंगलक
हूं
इहे सब चीज मांग मांगकऽ भर टिफिन खेललक।
हूं
आरो सब चीज सब चोरिया नुकिया ईसभ खेललक।
आ आ पहिले त पहिले हमसभ बच्चा मे खाली पकड़ा पकड़ी खेलैत रहियै।
हँ पकड़ो पकड़ीमे बहुत मजा आबै, पकड़ा पकड़ै आ करेन्ट -करेन्ट पानि।
इहे दूगो खेल तऽ, फेमस रहै एकदम।
हँ।
आ चोरिया नु किया, चोर पोलिस केना बिसरि गेलही रे।
हँ -हँ चोर पुलिस।
चोर पुलिस केना बिसरि गेलियै अपना सब।
ओहे तऽ चोर पुलिस।
चोर पुलिस तऽ एते खेलैत रहिये, एते खेलैत रहिये, एगो चोर बन जाय, आ ओकर पीछे, दस गो पुलिस लागल हैत।
हँ, ओकरा शाम में पकड़ कऽ अनैत रहिय, आ ओकरा सु ता दैत रहियै तऽ, सुबह में गायब भऽ जाइत रहै जेल मे से।
ह -ह ओहा न। ओ बच्चा के खेल सब, लेकिन गजब- गजब होइत रहै।
मजा आबैत रहै खेलऽ मे।
आब बच्चा सब, लेकिन आइ -काल्हि के ओ सब खेल नहि खेलैत छै जल्दी!
आब बच्चा सभके, हाथे- हाथे मोबाइल भऽ गेले हे।
हँ, मोबाइले मे गेम खेललक, कते तरहके गेम पबजी। फ्री- फायर। भेराइटी -वेराइटी के गेम सब चलि एले हे, गेम सब मोबाइल मे खेललक।
हँ।
आब -आब -आब के ल एतनी -एतनी गो बच्चा सब गुड़िया से थोड़बे खेलैत छै, आब के बच्चा सब तऽ केलक!
रिमोट, रिमोट कंट्रोल कार से।
हँ, आ रील बनेलक इंस्टाग्राम पर।
हँ।
आब पहिले वाला बात नहि ने छै।
हँ -हँ, आ पहिलेवला आब गाँव शहरे जेहन भऽ गेलै।
तब, पहिले जेकाँ! बच्चा सब के खेलइतो नहि देखबी गाँंव ई सब में।
नहि -नहि, पहिले तऽ एगो दलान पर आब जाइत रहे, दस -दस गो बच्चा सब।
दस गो बच्चा जुट जेतो रहे, आ जकरे- तकरे घर में घूस- घूस अहि छलते, कते हमस गारि सुनने छी।
हँ- ह, सब के नानी, दादी, सब गड़ पड़े छै।
सबके घर मे गुुसजतियो रेह खेलले।
हँ आ नुका लेल, नुका के तऽ जगह खोजैत रहैत रहिये।
जेकर घर खुलल मिल गेल, ओकरे घर में घुस गेलु, कोनो कोना में जाके दबा गेलु जे घर मे नहि खोज पेते।
हँ, केबाड़ी के निच
आ टीवी चलैत रहल त, ओतऽ एकदम आराम से बैठ के देखैत रहलु।
हँ, टीवी, पहिले से केकरो -केकरो घर में टीवी रहैत रहे ने।
आ ओहो के चलते, टीवीए बंन्द कऽ दैत रहै सभ।
हँ, केयो देखाैत रहै, जहने एलए की। जहने कि देखैत रहहि, एले या कि, बस बंद कऽ के चलि गेल।
हँ।
आब तऽ, सब के घरे -घरे टीवी भऽ गेले हे।
आब तऽ, टीवी के केओ जल्दी पूछैतो नय छै ने।
आब तऽ सबके के मोबाइल भऽ गेलै हाथे-हाथे।
तब आब टीवी के के पुछतै?
हँ-हँ, टीवी के आब सही के पूछतै?
पहिले दस गो बच्चा जमा भऽ जाइत रहै एकेगो दलान पर। दसो मिलके पहिले डिसाइड करतौ रहैऽ, जे कोन गेम खेलय के छै आ
हँ कोन गेम नाइ चुड़िया नुखिया, नैय पकड़म पकड़ाई, त एगो कोनो गेम सब खेलक।
सब मिलकऽ उहै पर एकदम फोकस, सुबह से लऽ कऽ शाम